हेलो
हँ बोल
की यौ हेलो
हँ
की हाल चाल छै
सब ठीक है अपन बताउ।
अपनो त ठीके छै की कहू गर्मी लैग रहल छै घर मे बाहर छी घूमे चौराहा पर घुमे छी
चोक चोराहा पर केसब छै
चौक पर तऽ घूम के एलियै अभी अही के घर लग घरके आगूमे छी बैठल तऽ गाँवके इएहबै हेलो हेलो हेलो हेलो
हां
हेलो हेलो होलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
हँ हँ
हेलो
हँ हँ